हेलो हँ
हँ यार बोलहुू।
आर कोन छै यार सुनल आइ तोहरा हम
कलिक
हँ आइ तोहरा हमर पहिले साइकिलक कहानी सुनबैत जे हमर बचपनक सभसँ सुन्दर आ यादगार उपहार छल जकर खुशी आइयो मनमे ताजा अछि ह
जरूर सुनाबै हमर बहुत इच्छा अछि जानबाक कि तोरा पहिल साइकिल केना भेटल आ ओ दिन तोरा लेल कतेक खास रहल
हू हमर बाबूजी बहुत दिन धरि पैेशा बेचेलनि तखन एक दिन बजार लाल रंगक सुन्दर साइकिल किनी आनली आ हम खुशीे नाचे लगलो हूँ
जखन पहिल भेल साइकिलेके देखलकँ तखन तोहर मोनके छले रहल चल जे विस्तार सेबतायब
ह बिलकुल तपहिली बेार सइकेेल देखलहु तखन साइकिल देखी ते हमरा एहन लागल जेना हमरसभ सपना पूरा भए गेल आ हम तुरन्त ओक घंटी बचायतलागत लू आर सबके दिायब लगलु
तखन कि तोरा पहिल दिदेखल साइकिल चलाब आबि गेल छल कि किछु कठिनाइ सेहो भेल
नहि मित्र पहिल दिन हम अनेक बेर खस लू मुदा फेरा हिम्मत नी हारलु आ रोज अभ्यास करैत रहलु
तोहर धैर्य सुनैमे बहुत नीक लागल कियक सँ मेहनत करनिहार लोक अनतमे आवैछै सफल होयकछै
बिलकुल हमर बाबूजी रोज साँझमे हमर स्ग रहैत छलाह आ धीरे धीरे सन्तुलन बनायब सिखबैत छलाह
एहन पिता वास्तविक प्रेरणाक स्रोत होइत छथि जे अपन बच्चाक उत्सव बढ़बैत छथिन
बिलकुल किछु दििनक लगातार अभ्यासक बाद हम बिना ककरो सहायता साइकिल चलायब लगलु आ आत्मविश्वास बहुत बढ़ि गेल
तखनसँ तोहर खुशी कोनो सीमा नहि रहल होत किक तऽ अपन मेहनतक फल भेटल
बिलकुल हँ हम रोज सकुल मैदान आ गामक सड़कपर साइकिलक कैल आईबी जाइब चलुछलु आ बहुत आनन्द लैत छलु
वास्तमे पहिल वस्तु महत्व जीवनमे सदिखन विशेष रहैत अछि आ ओकर स्मृति कहिनो नहि मोटायल अछि
बिलकुल हम रोज स्कुल मैदान आ गामक सड़क पर साइकिल चलैब जाइत छलु आ बहुत आन्नंद लैत छलु
तोहर अनुभव सुनी हमरा सेहो अपन बचपन आ पहिल साइकिलक दिन मोन पड़ि गेल
त अच्छा ह की तोरो मित्र सब सेहो तोर साइकिल चलाउ ह म ग छ
अहाँ ई सुन्दर कहानी सुनी हमर मोन बहुत प्रसन्न भेल आ एही स प्रेरणा सेहो भेटल जे मेहनत सदिखन रंग लबैत अछि
हँ बिलकुल हमर सब मित्र बारी बारिशसँ साइकिल चलाबैत छल आ सब मिली के खूब हसी खुशी समय बितबैत छलू तखन तऽ तोरा पहिली साइकिल गाँव मे चर्चक विषय बनी गेल होयत
ई सुनी के बहुत नीक लागल हमरा बतायब जे तोरा ओ साइकिल किनबाक प्रेरणा कतय भेटत छा
बिल्कुल पड़ोसी सेहो कहैत छला जे साइकिल बहुत सुन्दर अछि आ ओकर खूब ज जतन कयलनि
तखन ई तोहर परिवर तुरन साइकिल कीनि देलक कि किछु दिन प्रतीक्षा करय पड़ल